हेलो नमस्कार मित्र
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै अपन बताउ
हमरो सब ठीक छै आओर सुनाउ तऽ
तऽ आइ हम गामाके डाकघर गेलहुँ तऽ ओतय बहुत रास लोक अलग अलग काज लेल आयल छलह तऽ केओ चिठ्ठी पठा रहल छल जे किओ पैसा जमा करैत छल आओर किओ आधार सँ सम्बन्धित काज करबय लेल आयल छल तऽ हमरा बुझउ जे डाकघर एतेक महत्वपूर्ण संस्था किएक मानल जाइत अछि
डाकघर केवल चिटठ्ठी पठाबैके स्थान नहि अछि ई सरकार आ नागरिकक बीच एकटा महत्वपूर्ण कड़ी अछि। एतऽ चिट्ठी, पार्सल, बचत खाता। पैसा जमा बीमा आ अनेक सार्वजनिक सेवा उपलब्ध रहैत अछि।
हँ हमरा लागैत अछि। जे मोबाइल आबि गेलाक बाद चिट्ठीके महत्व कम भऽ गेल होइत।
हँ, चिट्ठीके उपयोग कम भेल अछि। मुदा डाकघरक महत्व एखनहुँ बहुत पैघ अछि। एखन डाकघर डिजिटल सेवा, बैंकिंग सेवा आ सरकारी योजना सभमे। से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल अछि।
हँ, काल्हिए हम देखलहुँ जे वृद्धा लोक अपन। पेंशन लेबाक लेल डाकघर आयल छलै।
बिल्कुल बिल्कुल बहुत रास सरकारी योजना, पेंशन, बचत योजना आ आर्थिक सेवा डाकघरके माध्यमसँ। से लोकसभ धरि पहुँचाओल जाइत अछि।
हँ, सच कहू तऽ डाकघर जे। गामके लोक लेल बहुते उपयोगी होइत अछि।
हँ बिल्कूल सही कहलियौ विशेष रूपसँ ग्रामीण क्षेत्रमे डाकघर लोक सभके बैंकिंग, बचत। बीमा, सरकारी सेवा उपलब्ध करबै छै।
हँ, हमरा लगैत अछि जे पार्सल सेवा सेहो बहुते। महत्वपूर्ण भे जाइत अछि।
बिल्कूल बिल्कूल, लोकसभ अपन आवश्यक सामान, दस्तावेज। पुस्तक, औषधि आ उपहार सुरक्षित रूपसँ एक स्थानसँ। दोसर स्थान पठबैत छथिन।
हँ, काल्हिएमे पढ़लहुँ जे डाक विभाग बहुत। अ पुराना संस्था छै।
हँ, डाक सेवा बहुत बरखसँ लोकसभकेँ जोड़ैत आबि रहल अछि। समयके संग एकर कार्यशैली बदलि गेल अछि। मुदा एकर महत्व एखनहुँ बनल छै।
हँ, सच कहू तऽ ई सेवाके बिना समाजके। हँ, बहुत काज कठिनाइ भऽ जायत।
बिल्कूल सही कै लियौ दूर दराजक क्षेत्रमे सेहो डाक कर्मचारी नियमित रूपसँ सेवा पहुँचबैत छथि। ई बहुत जिम्मेदारीक काज होइत अछि।
हँ सही कहलहु हँ, हमरा लागैत अछि जे बचतवला जे योजना होइत अछि। सेमे सेहो डाकघर बेसी भरोसेमन्द अछि।
हँ, बहुत लोक अपन भविष्य सुरक्षित करबाक लेल। डाकघरमे बचत खाता, आवर्ती जमा, अन्य योजनासँ पैसा जमा करैत छथिन।
हँ, काल्हि हम सोचि रहल छलहुँ जे डाकघर केवल भवन नहि, बल्कि। समाजके सेवा केन्द्र सेहो अछि।
बिल्कुल, ई संस्था लोकसभकेँ जोड़ैत अछि, आर्थिक सुरक्षा दैत अछि। सरकारी योजना पहुँचबैत अछि आ सामाजिक विकासमे महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि।
हँ हमरा पूरा विश्वास अछि जे भविष्यमे सेहो डाकघरक महत्व बनल रहत।
हँ, यदि डिजिटल तकनीक, आधुनिक सुविधा। तेज सेवा, पारदर्शिता, ग्रामीण पहुँच आ ऑनलाइन व्यवस्था। आ जनविश्वास निरन्तर बढ़ैत रहत। तखन डाकघर भविष्यमे आओर प्रभावशाली सार्वजनिक सेवा केन्द्र बनि सकैत अछि।
हँ सही कहलहु भइ डाकघर केवल चिट्ठी भेजबाके संस्था नहि बल्कि विश्वास सेवा बचत और सुरक्षा सरकारी योजना भए गेल ग्रामीण विकास हो गेल आर्थिक सशक्तिकरण और समाजके जे प्रत्येक नागरिक के जोड़बाक एकटा बहुत महत्व महत्वपूर्ण माध्यम अछि एहि संस्था योगदान भारत के विकास यात्रामे सदैव महत्वपूर्ण रहत
बिल्कुल कलही हम डाकघरके बारेमे बहुत किछु जानलियौ मुदा हमरा आब ई जानबाक इच्छा अछि जे डिजिटल युगमे जखन मोबाइल इन्टरनेट ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा उपलब्ध अछि तखन डाकघर अपन महत्व कोना बनाए रखैत छथि
ओ सच कहु तोऽ समय बदलल अछि मुदा डाकघर सेहो समयके सङ्ग बदलल अछि एखन डाग घर केवल चिठी नहि पठाबैत अछी बल्कि डिजिटल बैंकिंग भए गेल आधार सेवा हो गेल बचत योजना भए गेल बीमा ऑनलाइन भुगतान और बहुते अलग अलग सरकारी योजना सेहो उपलब्ध कराबैत अछि
हँ हमरा लगैत अछि जे गामक लोकसब लेल ई बहुत उपयोगी होयत
हँ बिलकुल जतेके काममे बैंक नहि अछि ओतयके डाकघर लोकसबके आर्थिक सेवा बचत सुविधा सरकारी लाभ पहुँचाबैत अछि एहि कारण ग्रामीण क्षेत्र मे एकर महत्व बहुते अधिक हो जाइत अछि
बिलकुल काल्हि हम देख लियौ जे डाक कर्मचारी घर घर दरि सेवा पहुँचाबैत छथि
हँ कतेके ठाम वृद्धा लोग ओतऽ हँ दिव्याङ्ग लोक नागरिक भए गेल दुरस्त क्षेत्रा के परिवार सभा के डाकघर डाक कर्मचारी पर घरपर पेंशन आर पैसा आ आवश्यक दस्तावेज पहुँचाबै तऽ एतऽ छइ
ह सच कहू तऽ ई बहुत जिम्मेदारी काज अछि
बिलकुल समयपर सही व्यक्ति धरि सुरक्षित रूपस सँ सामग्री पहुँचानक आओर जे डाक विभागके के सबसँ पैघ जिम्मेदारी होइत अछि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे डाकघर मे पैसा जमा करनाइ सेहो सुरक्षित होइत अछि
हँ बहुत रास लोक अपन भविष्यके सुरक्षित करबाके लेल डाकघड़ाके बचत योजना भए गेल मासिक आय योजना भए गेल सभ सावधि सँ जमा आर अन्य निवेश योजना उ बहुते योजना एककरामे चुनैत छथिन
बिलकुल कल्हिए हम पढ़िलियौ जे बच्चासभक लेल सेहो विशेष बचत योजना होइत अछि
बिलकुल डाकघरामे एहन योजना सभ उपलब्ध छथि जहाँ से माता पिता अपन बात बच्चा सभके शिक्षा आओर भविष्य लेल धीरे धीरे बचत करि सकैत छथिन
हँ सच कहू तो बचत करबाक आदत बहुत आवश्यक अछि
हँ नियमित बचत आर्थिक सुरक्षा दैत अछि कठिन समयमे बचाबो लेल धन परिवार के बहुत सहायक करैत अछि
हमरा लगैत अछि जे डाकघर समाज मे विश्वासक प्रतीक अछि
बिलकुल ह
कलिंह हम